हेलो
हँ
की हाल समाचार छै
ठीक छै अहाँ सबके
हँ हमहूँ सब ठीक छी बाल बच्चा सब ठीक अइ
हँ सब ठीक छै कनी मौसम गड़बड़ चलि रहल छै तऽ सबके कनि वह सर्दी जुखाम छै अहाँ सबके तऽ सब ठीक है ने
हँ हमहुँ सब बढ़िया छी वएह हाल समाचार इम्हरो छै अखन मौसम के वजह से जे छै सबके वएह हाल समाचार छै
हँ हँ सही बात छै
ह ओर की सब भऽ रहल छै
बस उएह जे अपन सभके दिनचर्या भोरे उठलहुँ बच्चा के नास्ता पानि बनेलहुँ तहन ओकर टिफिन तैयार कऽ कऽ स्कुल भेजलहुँ भोरे तऽ उठै छियै छओ बजे तकर बाद सात चालीस मे बस आबि जाइ छै तकर बाद बस में ओकरा छोड़लहुँ ओकरा तैयार कऽ क ओकर टिफिन तैयार ओकर बैग तैयार सब करय पड़ै छै तहन फेर ओ अपन स्कुल गेल अहाँ कहू अहाँके बौआ सबके
हँ हमरो घर बौआ सबके मोर्निंग स्कुल छै ने गर्मी छै ने इम्हर तहि वजह से ओकर सबके मॉर्निंग स्कुल छै तऽ हमरो वएह है उठऽ पड़ैया पौने पाँचे बजे या तऽ साढ़े छओ बजे हम एकरा खुदे छोड़ै ल जाइ छी तऽ बगे मे स्कुल छै नजदीके में छै तऽ अपन स्कूटी से छोड़ि एलहुं तऽ वएह छै जे पौने पाचे मे उठलहुँ ओहिके बाद एक नाश्ता ता पानी खाना पीना तैयार केलहुं और ओहिके बाद जे छै से जाक उठे लो अपन साढ़े पाँच बजे फेर बच्चे सब छै छोट बच्चा सब छै उठे मे कनि आसकताइ छ
बहुत बहुत हमरो होइए कष्ट
फेर उठल बच्चा सब ब्रश केलक नाश्ता पानी केलक नहेलक सोनेलक फेर जल्दी जल्दी सबके तैयार केलहुँ टिफिन पैक केलहुं के बाद फेर ओकरा सभके स्कुल छोड़ एलहुँ दस मिनट लागै छै स्कुल पहुँचे में फेर स्कूल से एलहु त सवा सात भऽ जाइया एहिमें फेर एलहुँ तऽ फेर अपन अपन पर अपन दिनचर्या केलहुँं
हँ सही बात चाय केलहु चाय पीनाइ तऽ सबस जरूरी होइया सबके
छै फेर नाश्ता पानी नहेलहुँ सुनेलहुँ पूजा पाठ केलहुँ फेर ओहिके बाद नाश्ता केलहुँ किया तऽ भोर में जे छै नाश्ता केनाइ बहुत जरूरी छै बुझते छियै कि स्वास्थ्य के लेल जे कम से कम डॉक्टर कहै छै नओ बजे तक तऽ अहाँके नाश्ता कहिये लेबाक चाही
बिल्कुल हमरो तऽ सएह भए जाय अहीं जका उएह ओकरा छोड़ क तऽ हमहँ सएह करै छी जल्दी जल्दी अयलहुँ तऽ नहा लेलहुँ तहिके बाद अहाँके पूजा पाठ कऽ के नाश्ता केलहुॅं सभसँ पहिले बहुत जरूरी छै
नहि नहि आओर किछु करू नहि करू नाश्ता पानी तऽ जरूर कऽ लिअ
हँ तहिके बाद अथि बड़ोके जायके रहैत छनि तहन हुनका तैयार केलहु तऽ ओहो अहाँके नओ साढ़े नओमे निकलि जाइत छै लंच तंच पैक कऽ कऽ दऽ दैत छी
नहि हमर बड़ के तऽ वर्क फ्रॉम होमे छनि तऽ हमरा ओतेक टेंशन नहि रहैया फेर ओहो उठला ओन स्नान सब केल नाश्ता केलो फेर दुनू आदमी अपन फेर एगो एगो एक घूट चाय पी लेलहुं किया तऽ चाय पीनाइ तऽ परम आवश्यक
हँ हँ एकदम एकदम उएह तऽ अपना सबके ताजा राखैए सब काजमे एक्टिव रहै छी अपना सब
हँ जाबे तक अपना सब स्नान ध्यान नाश्ता पानी केलहुँं बच्चा के टाइम भऽ जाइ छै हँ आब बच्चा च बच्चा हिनकर पापा लऽ कऽ आबै छथिन फेर फेर बच्चा में लागि गेलहुँ लिअ बच्चा के खेनाइ पिनाइ करू फेर ह कहलहु बच्चा हमर चलि आबैएा साढ़े एारह बजे तक चलि आयल बच्चा
अच्छा हमरे बच्चा जे कहैै हमरो बच्चा के उएह होइ छै ओ अहाँ के बारह बजे तक आब जाया बुझियो बारह साढ़े बारहहो कखनो भए जाय छै लेट सेट रहल बउआ सब फेर बुझियो मे लागऽ पड़ै छै ओहिमे दिन बुझियो अपन सबके
हँ तऽ इएह तऽ रमन चमन छै जे आप घरेलू काज मे लागल छी इएह तऽ दिनचर्या मे हेबाको चाही ने बाल परिवार डेब रहल छी सब एहीमे सब कार्य क्रम सब चलि रहल है तऽ इएह मनोरंजनो भेलै ने एक तरीका के
अच्छा तऽ दुनू बच्चा जाय लागल आब स्कुल में अहाँके
हँ हमर तऽ दुनू बच्चा जाय लागल ह तऽ फेर ठीक रहि अपन दुनू के भेज देलहुं फेर कनि घर में जे चल खुचल काज रहैएा जल्दी जल्दी निपटेलहुँ ओकरा सबके आबैसँ पहिले
हँ
ओहिके बाद ओ सब आब गेल तऽ ओकरा सब मे लाग गेलो ओकरा सब क फेर खेनाय पिनाय में लगलों फेर आब कि बहुत सवेरे बच्चा जागै छै तऽ ओकरा सबके फेर सुतेनाइयो दिनमे जरूरी छै एगो कहै नहि छै पावर नेप लेनाइ बड जरूरी होइ छै
हमूँ हमहुं सएह करै छियै ने हमहूँ सुतबै छियै बच्चा के
एकदम ठीक करै छी दिनमे कम से कम बच्चा के एक एक से दू घंटा पॉवर मैप लेनाइ बहुत जरूरी छै
बहुत बहुत जरूरी छै हँ
हँ फेरो बच्चा सब जे ह तऽ फेर ओ फेर ओकरासभके दू घण्टा बाद उठेलौ तऽ फेर कनि किछु नाश्ता पानी करेलौ आओर फेर ओकरा सभके फेर जे छै से पढ़बै लए बैसा देलौ फेर इमहर पढ़ेेलौ ओकरा सबके फेर उठलौ सङ्गमे तऽ फेर ओकरा सबके फेर डिनर बनेलौ आ फेर जल्दी जल्दी खुआ पिया कऽ आ नहि सवेरे सुतेबै तऽ फेर ओकरा सब के बोर मे नीदो न नहि खुलैत रहे छै ब्चा
नहि नहि नहि खुलैत रहै छै से तऽ सही बात छै जान
फेर बच्चा के सुता देलहुं हम
हँ हमरो सङ्गे सएह भऽ जाइया हमरो छोट किनमी अइ ने तऽ हमरा ई भजैय ह एकटा छोटकी घरे पर रहैया ओकरा भेजलहुँ तऽ फेरे एकरा ओहिमे लागय पड़ै छै ब बर के भेजलहुँ ऑफिस तऽ हम फेर एकरा मे लगनाइ शुरू करै छीय एकर काजसँ केनाय एकरा मालिश केनाइ एकरा एकरा दूध पियना एखन छोट अ दूए महीना के तऽ ओहि सभमे लागैत लागैत फेर ओ आबि गेल ओ आबि गेल तऽ फेरो खेनाइ बनेनाइ तऽ ओकरा खाना खुएलौं फेर ओहो अपनेसँ नहि करै छै किछो नहेलहुं सुनेलहुँं ओकरा तखन खुआ कऽ सुता दै छियै हमहुँ सुता दै छियै जरूरी छै यै
हँ हँ तऽ इएह छै ने कि अपन जे छै परिवार में हमस लागल छी तऽ अपन दैनिक जीवन तऽ एहि तरी से निकेले जाइए
हँ हँ हँ इह होयबाक चाही ने इह दिन चरया हेबाक चाही जे भोरे उठै छी अपना सब ई बहुत नीक बात छै तकर बाद अथि की कहै छै पहिले तऽ हम जाइतो छलहुँ एक्सरसाइजसभ करै लए भोरे उठ के आब तऽ वहे बच्चे सब मे लागि गेलों इस्कुल जइया से जाय लागल जखन नइ जाई छले तखन तऽ फूर्सत रहे छले आहा आहा सुनै छलौ करे छलियै योगा सब भोरे उठ के बहुत जरूरी छै
भोर भोरे उठि कऽ हम बेसी नहि टाइम दऽ पाबैत छी चूँकि छोट बच्चा सब अ तऽ फेर हम जे छै तैयो दस मिनट के योगा योगासन सब जेहो सब छै ते सब अपन ह
जरूरी छै जरूरी छै जरूरी छै आ भोरक अहाँके सूर्य के रोशनी लेइ बहुत जरूरी छै से त अहाँ छोड़ै ल जाइ छियै तऽ अहाँके भेटे जायत हेत
हँ कनि भोरो कर छतो पर टहैल लेलहुँं तऽ ओहो भऽ जाइया छत प टहलहुँं तऽ सूर्य के रोशनी तऽ कहै छै भोर के रौद शरीरके लेल बहुत ल लाभदायक होइ छै
हँ हँ बहुत जरूरी छै हमूँ ओकरा बस लग छोड़ै ले जतऽ जाइ छियै बस अड्डा छै जतऽ आबे छै तऽ हमहूँ बुझियौ कनी देर ठाढ़ रहलहुँ तऽ रौद हमरा भेट जायए शरीरमे आ अखन आब तऽ जा नहि पाबै छीयै बच्चा के लायक केऽ दोसर के देखय पड़त तऽ हम अपन सीढ़ीए पर ऊपर नीचा केलहुंऽ हमर भए जाइया अहाँके एक्सरसाइज ओहो सब जरुररी छै
हँ नहि बुझलियै पहिलकाल औरत या सभ आदमी सब किया एते स्वस्थ रहे छलखिन हेँ ओसभ तऽ ततै दौड़े धूप कर घरेमे कऽ लैत छलखिन हेँ ने कि हुनका सभके एक्सरसाइज करैके जरूरते नहि होइत छलै कहल नहि जाइत छै ई जे
करलिए
पुरुष आ महिला सबके जे छनि से इएहे एक्सरसाइज भऽ गेल घरे मे दस बेर इम्हर से उम्हर कऽ लेलहुं बस अहाँके एक्सरसाइज मे अहाँ फिट रहलहु तैं पहिले के लोक सब बड़ा स्वस्थ रहै छलखिन हे कि ओसभ जे छै खेत खलिहान गेला चूल्हा पर चूल्हाे खाना खेला ताहि दुआरे जे छै आओर एकदम पहिले पहिले जे छै जे साग सब्जी अनाज भेल उपजै छलै ओहि में एतेक मिलावट नहि ने होइत छलै ओकरा इंजेक्शन दऽ कऽ या तऽ
देखय नहि छीये कोबी सभ आँहा के के ठंडो में भेटेया आ गर्मियो में भेटय लागल जते तरकारी सब अइ सब भेटऽ लगलै ने जे सीजनल आब किछ कि नहि सीजनल रहल ह आब सब किछ हर समय भेटत
हं तैं पहिलुका लोक सब बड़ा स्वस्थ रहै छलथि लेकिन आब अपनो सब जे भरि दिन तऽ काज रोजगार में लागले रहे छी तैयो टाइम भेटया तऽ कनी एक्सरसाइज सब कऽ लेलों कनि वकिंग कऽ लेलहुँ छत पर जाकऽ भोर साँझ टहल लेलहुँ एहि सँ लोकोग स्वस्थ रहै छै बच्चेके टहला देलहुँ हँ ओहि में टहल लेलहुँ ओएह जे छै से भऽ गेल अपन स्वास्थ्यके लेल अपन बढ़िआँ रहैत छै
हँ
हँ तऽ फेर जे छै से एखन अहाँके खेनाइ पिनाइ सब बइन चुकल अइ
हँ हँ सब भऽ गेल
हं
हं खाना पीना बनि गेला बाब हे बौआ आय तऽ गरम गरम भात बस चढ़ेबे तऽ अपन खैत तहिके बाद नहा ओकरा सुता देबै आ की कहे छै बड़ो गेलखिन आभ ई छोटकिनमी के लेने छी आ तहिके बाद अखन देखरेख करबै पूरा दिन
ह्मँम ह्म्म ह्मँ्म बढ़िआँ स्कूल मे बच्चा पढ़ैए नहि
हँ हँ हँ अहूँके बच्चा तऽ बढ़िआँ स्कुल में पढ़ि पढ़ैए ओतय केतौ सभसँ नीक स्कूल छै हँ जरूरी छै जरूरी छै ओसब ओतय के शिक्षा प्राप्त करते तहने आगू बढ़तै आइ काल्हि कॉम्पिटिशनो बहुत छै ये
हँ बच्चा बाल बच्चा में अगर डिसिप्लीन नहि छै डिसिप्लीन मेंटेन नहि भेले और बच्चा जे छै से ओहि तरीका से जीवन यापन न केलकै तऽ फेर कोनो ब कोनो भविष्य
पड़ैय अपना अपना सब घर में रहै छियै तऽ अपना सबके ओकर होमवर्क करेनाइ ह ओकर अथी करेनाइ अपनो सबके कनि मेहनत करऽ पड़ैया ओकरा सबके पाछू नइ करबै तऽ अपने केना आगू बढ़तौ
छै से घर घर में घरमे छी ओर बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहल छी तऽ ओ अपन अपन बाल परिवारपर तऽ ने ध्यान देबे परे छै ने तमे तऽ अपन सबके जे छै भोर से ल क साझ त पूरा रूटीन पूरा फिक्स रहे या
पूरा फिक्स रहैया पूरा पूरा दिन में सुतल आ फेर साँझ मे उठल उठल तऽ कनि मुँह कान धोलक तहन पढ़े लए बैसा देलहुँ अहीं जकाँ हमरो ह सभ तेनाहिते करै छियै की करबै एखन छोटसब छै ने ई सब छैहे कते पैघ
नय छोट रहे चाहे पैघ रहे लेकिन अपन बाल बच्चा पर जे छै खुद ध्यान नहि देबै तऽ गार्जियनशिप बहुत जरूरी होइ छै ने जीवन में गार्जियनशिप जैसे बहुत मेंटेन केनाइ होइ छै आइ जे छै हम अपन दिनचर्या सुधारने रहबै तहन ने हमर
हँ हँ हमरे सबके देख के ने सिखते हम सब अगर उठबै लेट से तै ओहो सब लेट से उठतै
हँ तऽ कहावतो छै ने अर्ली टू बेड एड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज ताहि दुआरे जे छै से ई सब ई ई ई दिनचर्या अगर बाल बच्चा अहाँके ऐं गराब क लेलक
रहबै ह तऽ बच्चा सब के तऽ ठीक हयत अपने सब भोरे नहि उठ उठबै तऽ ओ सब उठत अपने सबके देख कऽ सीखत ने
कि अहाँ लोक कहै नहि छै कि मतलब बच्चे अनुसरण करते हैं तऽ बच्चा केकरा से देख के सीखे छै बाल अथी अपन अपना सब पैघ से ने सीखे छै माय बाप के देख के न सिखे छै कहै छै बच्चे को बच्चा के के नीक शिक्षा देबै तऽ नीक बनतै आ खराब शिक्षा देबै तऽ खराब बनतै
हँ सहा सब
हँ तऽ अखने ओकर सुधारैके समय छै कि एखन ई एकरा जे छै से उएह ने कहै छै कहावत अहाँ सुनने हेबै जे कहल जाइ छै जे उ एकटा जे छै कुम्हार जे छै से मिट्टी के बर्तन जे बनवे छै त ओकरा जे आकार द छै उएह आकार में ढेल
हँ जेना हम सब एकरा सबके ढालबबै तेनाहिते ढलते ई सब कच्चा माटि छै बुझलियै
बिलकुल तऽ वएह छै ई कच्चा माटिक के अपन सब जे छै अपन सबके जीवन से ई सब सिखतै कि यहाँ हमर मा माँ पिताजी एना करै छलै तऽ हमरो सबके अपन एना करेके चाही डिसिप्लीनमे रहयके चाही सभकिछु जे छै से बढ़िआँसँ करयके चाही तऽ उएह छै जे बच्चाे एजुकेशन पर ध्यान दियौ बच्चा के खान
बस ओतबे मे तऽ अपन सबके दिन बीतैय कहलहु तऽ बच्चाके नीकसँ खिय खाना खेलक कि नहि नीकसँ पढ़लकखिन नहि सभटा होमवर्क केलक कि नहि टाइमपर स्कूल में की सीख क आल सेहां सभ